हेलो खूब खुश रहू
ठीक ठीके छै अपन कहियौ
हमरो सब ठीक छै मम्मी पापा सभ ठीक आ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै मम्मी पाप्पा सभ ठीक छैत ह कहिआ पहुँचलियै ओतऽ कोचिंग पर
कोचिंग पढ़ क आइये एलहुँ यां
आइए एलहु हैं अच्छा खाना पीना अहाँ सभ खा लेलियै
हँ अभी कनी काल मे भेले खाना
की सभ खेलियै खाना पीना मे
कटहलके सब्जी रोटी
अच्छा कटहल के सब्जी रोटी अच्छा लालमोहन कतऽसँ चुड़ा ल एलीय लालमोहन
लालमोहन चोरा कऽ नहि लऽ लियअ मम्मी देने छलखुन हेँ
अच्छा मम्मी देने छलखिन हेँ अच्छा मम्मीे आबैया बनाबऽ
नहि ओ कतहु से आयल छलखिन ह ता दुआरे मम्मी कनि दऽ देलखुन
अच्छा अच्छा ख ह कयलहुँ सब मिल बाँटिके कहलथि हँ
हँ मम्मी दने छलखून
अच्छा अच्छा अच्छा कटहल के सब्जी के बनेने रहियै अहाँ बनेने रहियै
नहि आनी बनौने रहै
अच्छा अच्छा केनाकऽ बनायल जाइ छै
कटहल सब्जी अ बहुत तरह से उबालि के बनाओल जाइ छै भूज के बनाओल जाय छै कोफ्ता बनाओल जाइ छै
केटा तरिका छै
चारि पाँच गो तारीका हैय
अच्छा चारि अच्छा पहिल तारीका बताउ तऽ केना बनाएल जाइ छै
भुज के बनेवै तऽ पहिले कटहल के अच्छा से धो काटि क फेर हुनका प्याज लहसुन जे भी प्रकार के देल जाइ छै ओ सब द क फेर कनी काल भूनि दैय के छै ओहिके बाद मसाला सब दक के कनि काल आल भूनि कऽ ओहिके बाद पानि उनि दऽ कऽ बनि जाइ छै
अच्छा पानी दऽ कऽ बनि जाइ छै लास्ट मे ने
ह
कटहलके ओना कए प्रकारके डिश होइ छै
चारि पाँच प्रकार के
चारि पाँच प्रकारके डिश होय छै
जेना कि कटहर के अचार कटहरके अ आइसक्रीम कटहर के सब्जी कटहर के अ बिरियानी बहुत तरस
अच्छा
आ सब्जियोमे अनेक प्रकार के होय छै
सब्जी बनेलियै सएह न ह कखन एलियै कए बजेमे एलियै सोरूमसँ कए बजेमे एलियै
आठ साढ़े आठ बजे एलियै तऽ सब पैरो मुँह धो फ्रेश भेलिये ओहिके बाद सब कोई बैठल छलखुन ह तऽ ओकरा आ से बात केलिए हें मम्मी फोन केयने छलखुन तऽ हुनकासँ बात केलियै
अच्छा मे रहैय शोरूमके टाइम
ई एगारह बजे रहै छै
एगारह बजे रहै छै अच्छा की सब कोन कोन काज भेटैत छै ओ शोरूममे
वहाँ पर जाइ छीयै हम तऽ सबप्रथम हम गेलहुं तऽ अपन एटेंडेंस बनौलहु ओहिके बाद
अच्छा हाजरी बना ली
ह हाजरी बनेलाके बाद हमरा काज रोजना काउंटर पर होय छियै हँ तऽ अगर जायदा से जायदा कस्टमर एल तऽ बडिलीयो कऽ लेलौ आओर ओयह के बाद काउंटर पर रहलहु त जे कस्टमर आयल डील भऽ के सामान लेने छै रहतुन तऽ ओ सबके बना कऽ हुनका देना समझेना ओहि बात समान के बारेमे कि ई एकर ई खासियत छै एहि प्रकार के यूज करबै तऽ ई ए दिन चलत ओहि प्रकार ओकरा बारे मे बता
अच्छा कोन कोन तरहके कपड़ा सब भेटै छै
कपड़ो रहै छै आओर की कहै छै लेदर छै तऽ ओ चमड़ा के जूता चप्पल ई सब मिले छै
बेसी भेटै छै
बेसी आ कपड़ा रहै छै बहुत कम
बेसी जूता चप्पल सब भेटै छै
हँ कियाकि ओ श्री लेदर कम्पनी अपन उएह सभ बनाबै छै लेदरे के चीज बनाबै छै तऽ ज्यदातर जूत्ते चप्पल बनाबै छै
अच्छा कए गोटा काज करय छियै
टोटल बीस एकैस गो आदमी छै
अच्छा तऽ गर्मीमे तऽ कनि परेशानी भऽ जाइत हैत
हँ परेशानी तऽ होइते छै लेकिन ए सी सब लागल हे तऽ कनि राहत सात आदमी के मिल रहल छै
अच्छा जकरा ए सी नहि छै ओकरा लेल अहाँ की सुझाव देबै गर्मीमे
ह एतबे कहबनि हुनका सभके कि जाहिसँ पेंन पीू आओर ठण्डा जगह मे रहैके कोशिश करू जादा से जााद
खेबाक चाही ने
हँ ठण्डा साग सब्जी खाउ बाहर के कोनो एहन पदार्थ नहि खाउ फूड फास्ट जे होइ छै से नहि खायके चाही
अच्छा तरबूज सभके ईसभके जादा प्रयोग करबाक चाही बाजारमे एखन कतेक दर छै तरबूज फेर केना भेटय छै
अखन चालीस रुपे किलो भेट रहल छै
चालीस रुपए किलो भेट रहल छय अच्छा आ खा खरबूज के दाम बाजार मे
खरबूज के दाम छै पचास रुपए
पचास टके छै जूस तूस से सब ज्यादा पीबाक चाही नय
हँ हँ जूस ज्यादा स सेवन करै स ताकि लेकिन ई वला नेचुरल जूस पीतै तबे सेहत के लेल फायदऽमन्द छै नै तऽ ओ जे आबै छै पैकेटवला ओ कनि खराबी कहय छै किये कि ओहिमे केमिकल मिक्स होय छै
फल जे होय छै जेना अनार छै
हँ तऽ ओकर नेचुरल अ जूस बनाके जेनाकि अ प्राकृतिक तरीका से पेर कऽ ओकरा से जूस जे निकालै के ओ पीबाक चाही आदमी के
अच्छा अनार के कच्चा काटि के खेनाय बढिया छै आ कि ओकर जूस बना कऽ खेनाइ बढिया छै
जूसो बनिया छै लेकिन कच्चा ज्यादा बेटर रहय छै
ह दाँत सँ काटय वला सामानके जूस नै बनेबाक चाही न
हू
आय से चीनी के जे छै बढ़ि जाइ छै ना
हा हा
हँ एहि दुआरे जे भगवान ओकरा दाँत से काटि कऽ बनेलखिन ह्न खायके लेल लेकिन लोकसब ओकरा की करय छै तऽ जूस बना दै छै
हो----कहियो काल के ई सब करबाक चाही ज्यादातर अ अहाँके पियै के ज्यादा शौक ये तऽ निम्बू पानी पी लिअ जे उ सब पिये मे ठीक रहै छय
अच्छा अपना सभक जे मिथिलांचल छै तऽ मिथिलांचल के गाँव घरमे तऽ एतेक एसी के सुविधा तऽ नै छै
नै छै
तऽ गाम घरके लेल अहाँ की सुझाव देबऽ चाहबै जे गर्मी मे
मतलब वातावरण बढिया रहै
अपना आस पास के जगह के साफ सुथरा रखि और जा जेनाकि मिट्टी के जगह गाँव घर मे बहुत ज्यादा होय छै तऽ ओ सब पानी मायर के रखबाक चाहि ताकि ओ जे मिट्टी के जे पानी अपना अन्दर अऽ अऽ मतलब शोखथिन तऽ ओ ओ चीज से हवा बहला से ठण्डा औते हावा
अच्छा बेसी हँ बेसी सँ बेसी हेबाक
बेसी से बेसी ई चीज हेबाक चाहि और अऽ गाँंव घर मे ज्यादा से ज्यादा हाथ वला पंखा आबै छै ओ कर करै छथिन निम्बु पानी के सेवन करबाक चाहि अऽ करबाक चाहि ओय के बाद फेर साग सब्जी जेना कि हल्दी पालक ज्यादातर खाय के चाही हा खेबाक चाही
तऽ
जे हरा सब्जी भऽ सकेै जते भऽ सकेै ओहि हिसाब से खेबाक चाही
एहन चीज खयबाक चाही जे अपनासभक जे मिथिलाञ्चल के जे गाम घर छै ताहिमे आसानीसँ भेट जाय ने कम खर्चामे भेट या
हँ अपना मिथिलाञ्चल मे ज्यादा सं ज्यादा सब्जी सब मतलब उपलब्ध रहैत छै
हँ तऽ ओहने चीजके सेवन करबाक
सेवन करबाक चाही ताकि शरीरमे ठण्डा बनल रहय
कियकि एसी के आदत लगेनाइ तऽ ठीक नहि छै
नहि बहुत तबियत खराब हो जाइ छै अगर पहिला दिन अगर ए सी के हवा मिलै छै तऽ पहिले तऽ बुखार लगा दै छै फेर सर्दी लगा दै छै ओहिसँ तऽ बहुत नुकसान होइ छै आदमीके
आ कूलर के हवा के
कूलरो के हवा बहुत नुकसानदायक होइ छै लेकिन आब गर्मी से राहत के लेल लोक आब कूलर लऽ आनै छै लेकिन ओहो शरीरके लेल फायदामन्द नइ छै
अच्छा तऽ ई जे गर्मी छै गर्मी जे पड़ि रहलैया ताहिमे मिथिलाञ्चलके लोकसभ अहाँ के की कहबे बेसी से बेसी पेड़ पौधा लगा तऽ यानि वातावरण के ठण्डा कयल जा सकैए बारिश ज्यदासँ ज्यादा हेतै अगर पेड़ पौधा लगायल जेतै तऽ आकि मतलब बिजलीपर निर्भर रहै
नहि नहि बिजली पर तऽ निर्भर नहि रहि तऽ ठीक छै अपन पेड़ पौधा लगाबै ताकि वातोवरण शुद्ध होय आओर उ गर्मियोसँ आराम मिल सकेै
गर्मी से आराम भेट सकै नहि
ह और वातोवरण साथ साथ शुद्ध हेते आइ काल्हि तऽ पेड़ पौधा कटिए रहल छै अधिकसँ अधिक
एक दिन मे आदमी के कै गिलास पानि पीबाक चाही
आठ लीटर पानि पीबाक चाही आदमीके
कम से कम आठ ली टर हबाक चाही नइ हबाक चाही कआाकि गर्मी तऽ बहुत रास पड़ रहल छै त ई जे छई अच्छा की की कारण भऽ सकैया ई गर्मी ज्यादा बढ़यके
जा गर्मी बढ़ैके जााद जा वायुमंडल मे जे होइ छै गरमास्त के कारण होइ छै आओर आइ काल्हिमे जे पॉल्यूशन ओहो बहुत ज्यादा
प्रदूषण जादा भऽ रहल छै नइ प्रदूषण के कारणसँ आओर
आओर वायुमंडलियो के गर्मी के परिस्थिति बदलि रहल छै सूर्य पीड़ित भी जादातर अ हूँ फोकस आओर नजदीकी आबि गेल छै सूर्य के नजदीकी पृथ्वी आबि गेल छै तई दुआरे बहुत ज्यादा गर्मी पईर रहल छै
हह देखैतेबै गाम घर मे जे पहिले घर छलैया ओ लोकके मतलब टोलेमे छलैइए लेकिन आब की भऽ रहल छै लोकसभ पेड़ पौधाके काटि कऽ बाध बन में अपन घर बनेने जा रहल छै न तेँ स पेड़ पौधा के सेहो कटाइ भऽ रहल छै तैके कारणसँ गर्मी सेहो जादा बढ़ि रहल छै हे न सभक गाम गाम जे छैय से मिथिलांचल मे ई हाल छै छै न ओहो कारण छै
हँ इहो एगो
इहो एगो कारण छै एय दुआरे फुरायल जे गप्प जे छैय से कली कुशल मंगल बहुत दिन भऽ गेल छलैए
हँ हमहूँ सोचने रेहथियन कि सर से कनी बात कऽ लैय छी बहुत दिन भऽ गेलै आगा
तऽ ठीक छै तऽ फेर जे छै से फेरो बातचीत हेतै ठीक छै चलू चलू ठीक छैय नमस्ते नमस्ते